हँ भऽ गेलै आब राईत में हेतै
भोजन भाजन राईत में बनतै
हँ साढ़े सात पौने आठ में हेतै ने तखन करबै काईल बड्ड लेट भऽ गेल छलैए किछ भऽ गेलै कारण गैटेक दिन हँ काल्ह लेट भऽ गेल लओै छै त ने तऽ हए तरू टाइम पर भऽ जाय
भोजन तऽ जरूरी छैय
हँ ओहि पर सबटा नै
ओही पर सबटा
हूँ
आ अपना सब में छैयहो कनि भोजन व्यस्त
हँ भोजन तऽ बिरिआस छै तैय पर सँ बच्चासभके सभचीज पसन्द नय जे हमरासकेँ पसिन से बच्चासभकेँ नय पसिन कहलिय अर्कोंच के चक्का मोन होइ छैला खाय के
अच्छा अरकोच
हॅं कतेक नीक लगैय छै
छोटका छोटका पत्ता तऽ बेसी नीक लगैत छैय एरकोच में
हँ आखेना अहाँ के पता बड नीक लगत ह हूँ
एरकोच कठहर
हँ तहन से तऽ छै आब बौआ नहि खेती तऽ फेर हुनका लग नय अरकोच नय खेती
बच्चा सबके तऽ कब कबो नै लगै छै
हँ कब कब तऽ कनि तऽ होइते छै लेकिन फेर दऽ दै छियै ने खटाइ तटाइ तऽ हमरा नई लगैए कब कब तखेन नीक बात नई नई
हमरा तऽ ओलो लगैय कब कब तखन तऽ
हमरा नई ओलो तोलो मे जे दऽ दै छियै खटाइ तटाइ दियौ से तऽ देबे करै छै लोक
खटाइ देलाहओ के बाद ने बहुत एहन होइ छै कि क
हँ हँ से वो देहातीवला जे लाल बला रहै छै से बड कब कब होई छै लाल एकदम रहत जे
कटना में हाथ हाथ तो लहरऽ लागल
लपैट देबैय पहिलका तऽ
काट नेबो दियऔ ई दियऔ ओ दियऔ किछ सबटामे
हटा लै छियै ओ पैइन फकि दैत छियै तखन तरै छियै तहो से कनि कब कबी हैइट जाइ छै आब देहाती ओल भेटै कहाँ छै कहियो कालकेै
आ उसने टा से कनि य तऽ कहे छै कि नय ने कब कब लगे छै सेहो होइ छै आ पता नै सेहो होइत हैते
हँ होयत हैते नेबो स तऽ कब कब मरे छै होइ त हेते
जखन जखन उसनेय छियै तखने नेबो दऽ दियौ
एक रती कर दीयो
दहिओवला नीक लगैत छै सरिसोवला नीक लगैत छै ओल
हँ हँ ओल गर्मो मसाला वाला होइ छै तैयो नीक लगे छैय जेना बनब तेना अपन छियै
एरकचो मे तऽ चक्का बनाउ हँ हम तऽ दै छियै
ओहो मे दै छथिन आथी हमरो ननदो सब कहलथि हम नय देलियै या आठी तऽ हम करै छी आठी लै छी जहिया कहियो के लै छी तऽ आँखिक हम अलगे से करै छी छी आलूआ ठीक अय आब गरम मसाला एरकोंच हमरा ओनहियो नीक लगेये तऽ हमरो ननद सब कहलथि जे ओड़को च अथी केलौं हम कहलियै ने बाप रे कोच मे किये आंठी देलखिन होनहियें करतैथ तऽ हुनका सभके नीक लगै छनि
बहुत गोटा दै छै ओर हँ एरकोंच मे आंठी लोढ़ा बनबऽ तऽ बहुत गोटा नहियो अबै छै हमरा तऽ तऽ नीक नहिये अबैये लेकिन गाम सरौट रखने छी
रखने छी ओइसँ लोरहा तऽ चटसँ बनायब
लेकिन एतो हम पता तऽ चिन्है नहि छी की कब कब
हँ हँ तऽ रहै छै पता पैघ पत्ता तऽ दिक्कत करै छै गीतुके
हुनका तऽ बड़ नीक लगै छै।
वैह म आठ। ठी दऽ देबै तऽ आठी तऽ बच्चाके नीक लगतै।
आठ सैह करिते छियै जे बनेलौं नय खेलौं तऽ अहाँ आठी खा लियो आंठ आठी मे जोर दऽ के अपन खा लिअ आ जे माछ माउस नय खाइ छै इएह सभ ने खेतै
हँ चहटगर अपन चहटगर तऽ कहियो के मोन सबके करै छै ओल अरिकोंच
आ जखन की प्याजो लहसुन तऽ अपना सबमे ओते नहिए चलै छै
नहिए चलै छै विशेष हँ हँ हुँ नहियें छै नहिए छै आ ओतेक नीको नय लगै छै।
राम रुचि बनेलों सएह खेलौं एरकोंचें खेलौं कटहरके
कोबिये, परोर कते खेबै गोटे दिन रामरुच कऽ लै छियै। आ अखन तऽ वैह आँठी लऽ कऽ रखलौं। एक किलोये लऽ लेलौं आठी भेल तऽ तऽ आठियो रहल तऽ घरमे रहै वला तरकारी भेल। दू दिन चाइर दिन रहल। इ नय छै जे परोल-तरोड़ जेना खराब हो जैत तुरते हरियर तरकारी जकाँ से रहल। आ सुयाबीन रहल। आय तऽ ति सी लानने रहिये ति सी बुकलियै जे कटहर मे ति सी देबै। तऽ ति सी के सन्नाह हमर ननकी के बड्ड नीक लगै छै। हाँ तऽ कनि बचि गेल तऽ टी सी के सान्ना क लेलौं।
ति सी सन्ना रोटियो नीक लगै छै।
हूंँ हाँ ति सी सन्ना रोटियो आ भातो मे। तऽ दालि बनेबो आ ति सी सन्ना भात करब तऽ ती सी सन्ना भात खा लेब। हँ
हमरा भात सङ्गे तऽ नय नीक लगैये लेकिन रोटी आ ति सी सन्ना हम तऽ खाए लै छी अपन।
तनिटा आय आम कम छलै घर में ओ आम कम छलै त हिनका दऽ देलियन आम आ हम तीसी सना करने रहे तऽ तहां भोरे उठलिये
बढ़िये छै ओहो तीसीयो बड़ बढ़िया चीज ऐछ
हाँ भुज के राख लिया अपन जे कखनो के अपन हूँ बच्चो के नीक लगैया अपना बजार के खा लिया हाँ आ बाहरी चीज की कऽ देबै चाउमिन मैगी सब ने दै छिये ओते शुरू मे बहुत दै छलियैन कतेक चीज में ऐकर बड़ी हुए लगलै
बड गरबरी बड गरबरी ओ तऽ चाउमिन मैगी सबसे तऽ पेटे सब गड़बड़ा जा रहल छैय आ मोनो आ ऐेतऽ शबदेतो छैय
तरकारी बना कऽ देबियै आब कनियए ले तऽ कनि आब तरकारी ने बनबो जेबै आब दिनका तरकारी बौआ सब नेय खेते रातमे नय खेलिए ह
तब रात दिन बनाउ फेर रात बनाउ फेर भोर बनाउ
हँ तीन बेर तीन बेर तऽ भइए जाइ छै जेना अब जेना तेना तरू
भोर बनाउ जलखै दियो तो अलग टिफिन हुनका अलग दिऔन फेर दिन में बनाउ दिनो में रोटी भात
रात में सुतलूं तखने भोरका सोच लै छियै जे भोरमे की बनतै भोर मे उठ कऽ सोचेके मौके नै रहै छै राते मे सोच लै छियै जे की बनतै भोरमे टिफीन में की बनते तेकर बाद अपन सबके
उहो तऽ बच्चा जे कहत से दऽ दियौ टिफिन मे आब स्कुलो सबमे तऽ साएह रोटी रोटी तर रोटी भुजिया ई सब आनू अंट संट चीज नय आनू सेहो सब कुल कऽ देलकै इहो बड नीक केलकै हे
सप्ताह में एक दिन कहै छै पास्ता मैगी लिअ से सुजी वलाा पास्ता खाउ मैदा वला नय
ह ठंडा भऽ जाए छै न गरम नीक लगैत छै आ ठण्डा भऽ जाइ छै
टिफिन लेटो से न होइ छै
भोरे हमरा ओतेक ओरियाइतो नय रहैय ततेक भऽ जाए छै पासता सब म ओहूम तऽ कनी कनी टाइम लगैत छै
टाइम लगे छै टाइम वाला चीज सब छै सब ई सब छै कि साँझ में खाउ कनि काल जलखैय कऽ लियअ भऽ गेलै
देबनि जे भुजिया काइट लैय के आ एकात भजिया दो देलिए ताबे तऽ फटफट कनिक आटा सनलोओ या तऽ कहियो रोटीए दऽ देलौं आ कहियोे पूड़ियो मोन होइए तऽ पूड़ियो दऽ दैत छिय
जे मोन अपन कल खा ले हऽ सेह ठीके लगै छै बच्चो खेलक नीक रहल पेट अपन रहले
हँ
अपनो कनि दु टा रोटी बना कऽ राइख लेलौ खा पी लेलैं
हँ तऽ ओइ काल में तऽ आटा सैन कऽ छोड़ दै तुरत फेर बाद में गेली ओ सब तखैन अपन बनबै छी
बनेलौ
काइल छुटी छै ह
काइल छुट्टी छै काइल फेर व्यस्त हेते खेनै पिनै
तखन तऽ काल व्यस्ते खनै भोजन हेतै
हऽ तऽ हुनका नै छुट्टी रह छैन मामा तऽ छैन काज म बिजनेस म तऽ छुट्टी नै
किछ खेतै पीतै बढ़ियाँ चीज ओ खेतै न
घुमै लऽ जबै
कतौ नै जेतै आ पान बुनी हबै
हमरा कथी अ अखन गाय तऽ पूजा मौसम चलै छै घर पर अहाँ कऽ की बनत राइत म
हमर राइत म तऽ आइ कटहर बनत
कटहर बनत आए राइत म हमर लेटे से खनै बनै छै लेकिन काइल छु छुट्टी छै तैय नै तऽ हम तऽ आठ बजे तक बना लै छी ओ खै छैथ अपन ओ खा कऽ सुत रहली फेर अपन राइत में हम सभ अपन दस बजे खेलै
तऽ ओ दिया सुत रहै छै
ओ सुत रहती भोरे उठबाका कऽ रहै छन छ पौने छ तक नै उठ
नै सुतै छथिन
दुपहरिया नै सुततै
नै अबैते छथिन दू बजे तखन तीन बजे केँ बाद ट्यूशनो रहे
अड़हाइ एनाहे बाइज जाइ छै
खैत पियत तीन बाजल फेर पौने चाइर चाइर में टीचर आइब जाइ छै से सेहो भऽ जाइ छै ऐसे नीक अपन नहींए सुतू भले राइते में जल्दी सुत रहू सबेर सुत रहू तऽ हमरा आठ साढ़े आठ तक खनै बनेबाक ऐछे नै तऽ ओ सुत रहैत छैथ
फेर अपना सब लऽ अपना सब बाद मे खेलों अपना सब तऽ दस सवा दस में खाइ छी कोनो हड़बड़ी नै रहै आब काइल छुट्टी छै तऽ कनि आइ स्थिरे से बनतै
काइल हुनको छुटी इसकूल छुटी छै हिनका तऽ नय दिपु केँ तऽ नय कहब हँ तऽ बुलेन तऽ तु से नय पहिलेओ दस बजे तक निकलता नऽ
आठ सा - सवा सातमे सात बीस सब सवा सात तक निकलि जाइ छैथ ओहो
हुँ तऽ जलखैय बना दै छियै कि नय करै छैथ ओहो पनिर किया नय बनत पनिर बनै
दूटा दूओटा रोटी खाए कऽ जेथिन
तहन तऽ बनबाये
आ सबसे दिक्कत छै कि रतुका रोटी भोरे बासी भऽ जाइ य हमरा एतऽ हमरा तऽ सेहो सब बड्ड छै नियम
हँ - हँ
दिनका खेनाइ राइत बासी भेलै भोरे जे बना लेब तऽ ओ दिनमे खैब तऽ नय खैब
नय नऽ खेतै आ पुरुखो कऽ छै तऽ फेत तऽ अपने किया खाउ अपने मुटा केँ तऽ नय
अपने साफ सँ अपना मुँह थोड़बा हेत खराब अपो ताजे नऽ खैब तखैन तऽ ओते खेनाइ हम बनते बनेबिते नय छी हिसाब से बनेलहुँ खनाइ